हेलो हेलो
हलो
हेलो हँ प्रणाम छोटकी दीदी हू कि होल
सब ठीके छै नेटवर्क नहि पकड़ै छै की
आवाज कट कट केऽ आबै छै हँ
ओ
आवाज कै
आर सब
सब ठीक
खाना पीना भेए गेल खाना पीना
नहि नौ साढ़े नौ बजे नहि अभी नहि एयलखिन है त नौ साढ़े नौ बजे दस बजे तक सब खाइ छै
छै हँ सब सुतबे करे छै